हेलो नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
बिल्कुल बिलकुल कहली एकटा बात पर बहुत देर तक सोचैत रहलहु हमरा लागैत छै जे जीवनमे धैर्य एहन गुण अछि जेकर असली महत्व कठिन समयमे बुझाइत छथि
हँ एकदम सही केलै जखन सभकिछो नीक चलैत रहैत छथिन तखन धैर्य रखनाइ कठिन नहि होइत मुदा जखन परिस्थिति प्रतिकूल भए जाइ तखन धैर्य व्यक्तिक वास्तविक शक्ति बनैत अछि
हमरा लागैत अछि जे आइ काल्हि लोकसभ तुरन्त परिणाम चाहैत छथि मेहनत आज करैत छथि आ सफलता कल्ही चाहैत छथि
बिलकुल ई आजुक समयक सबसे पैघ समस्या छी प्रकृति मे कोनो चीज एक दिने मे तैयार नहि होइत बिआ रोपलाके बाद गाछ बनावेमे समय लगैत अछि
सही बात किसान सेहो बिआा बोयलाके बाद प्रतिदिन देख खेत देखैत छथि मुदा ओ जानैत छथि जे फसल समय देख के देखला के बादे भेटत
हँ बिलकुल जेहन किसान अधेर भयके बीच में खेती छोड़ देत तऽ ओ फसल कखनो नहि भेटत जीवन सेहो एहन अछि
हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यार्थी सब सेहो एहि गलती करैत छथि दूर चारि दिन पड़ी सोचैत छथि जे आब सब याद जाय
हँ ज्ञान धीरे धीरे बढ़ैत अछि नियमित अभ्यासक कोनो विकल्प नहि अछि
खाली हम एक प्रेरणादायक सम्पति पड़लू धैर्यक अर्थ हाथ पर हाथ धरिक बैसल रहना ही नहि बल्की सही दिशामे लगातार प्रयास करैत रहना अछि
बिलकुल
ह ह
ई बहुतो घर बात अछि धैर्यक सङ्ग कर्म जुड़ल हो होयबाक चाही केवल प्रतीक्षा करनाय नहि धेर्य नहि कहल जाय
बिलकुल बिलकुल कतेको लोग असफलताक बाद तुरन्त हार मानि लैत छथि
हँ कारण हुनका धैर्य महत्व बुझल नहि रहय असफलता अक्सर सफलतासँ पहिने आबैत अछि
मतलब कठिन समय वास्तव मे हमर परीक्षा लैत अछि
हँ एकदम सही कठिन परिस्थिति देखबैत अछि जे हम कतबा मजबूत छी
हमरा लागैत अछि जे धैर्यवान व्यक्ति निर्णय सेहो सोची समझी लेैत छथि
हँ अधेर व्यक्ति भावना मे निर्णय ले छथि मुद्दा धैर्यवान व्यक्ति परिस्थिति बुझि के ई कदम उठाबैत छथि
कल्हि हम रेलवे स्टेशन पर देखलू ट्रेन लेट छल मुदा एक बुजुर्ग साथी से पुस्तक पढ़ैत छले
हँ ई धैर्यक सुन्दर उदाहरण अछि जे चीज हमर नियन्त्रणमे नहि अछि ओकरा लेल क्रोधित होबे व्यर्थ अछि
सही बात चिन्ता करला से ट्रेन जल्दी नहि आयत
बिलकुल धैर्य मनुष्यके मानसिक शान्ति सेहो दैत अछि
हमरा बुझायइत जे परिवार मे सेहो धैर्य बहुत जरूरी अछि
हँ बिल्कुल जब परिवारक सदस्य एक दोसरा के बात धैर्य से सुनथि तो अधिकांश विवाद अपने समाप्त भय जाए
बच्चा सभके सिख सिखबामे सेहो धैर्य चाही
हँ बिलकुल बच्चा एक दिनमे सब नही सिखैत छथि प्रेरणा आओ धैर्यसँ सिखाओल बाद जीवन भरि याद रखैतथि
आइकाल्हि मोबाइल आ इंटरनेट सेहो लोककेँ आधैर्य। बना दैत अछि
हँ सही कह ले सब कुछु तुरन्त भेटबाक आदत पड़ गेल अछि मुदा तऽ वास्तविक जीवनमे सब परिणाम समय लेैते छी
मतलब तकनीकी तेज सकेैत छी मुदा जीवनक परिक्रिया अपन गति से चलैत अछि
हँ एकदम सही केले सूर्योदय सेहो अपन समय पर होइत अछि ओकरा जल्दी नहि कयल जा सकत
येस बिल्कुल बिल्कुल हमरा ई बुझैत लागल जे धैर्य केवल प्रतीक्षा नहि बल्कि सकारात्मक सोच नाम अछि
बिलकुल जे व्यक्ति धैर्य राखैत छथि ओ जानैत छथि जे मेहनतक फल अवश्य भेटत
बिलकुल निष्कर्ष रूपमे हम एतबे कहब जे धैर्य मनुष्य एहन शक्ति अछि जे कठिन समय के आसान बना दैत अछि जे व्यक्ति धैर्य मेहनतक आ विश्वासक संग आगाँ बढ़ैत छथि हुनका सफलता देर से अवश्य भेटैत अछि मुदा स्थायी रूपमे भेटैत अछि जीवनक प्रत्येक संघर्ष प्रत्येक परीक्षा आ प्रत्येक चुनौती धैर्य से पार कयल जा सकैत अछि एहि कारण परिस्थिति एहन हो धैर्य कखनो नहि छोड़बाक चाही
बिल्कुल बिलकुल बहुत सुन्दर चर्चा भेल आइ बहुत किछु सीखबाक अवसर भेटल
हमरा त बहुत प्रसन्नता भेल फेर कोनो नव विषय पर अवश्य चर्चा करब
हँ बिलकुल हेलो
एकटा बात हमर ओरा बुझायइत अछि कतेको बार धैर्य रखनाइ बहुत कठिन लगैत अछि विशेष रूप से जखन लगातार मेहनत करलक बादो परिणाम नहि देखायत
हँ ई बिलकुल स्वाभाविक भावना छै मुदाऽ जीवनक अधिकांश पैघ उपलब्धि ओही लोक प्राप्त करैत छथि जे परिणाम देखायसँ पहिने हार नहि मानै छथि धैर्यक असली परीक्षा तक तखने होइत अछि जखन मेहनतक फल देर से भेटैत अछि
एकदम सही जे प्रयास रुकी जाइ तऽ धैर्य अधूरा जाइत अछि धैर्य आ कर्म एक दोसराक पूरक छथि
बिल्कुल काल्हि हम एक कुम्हारसँ देखलहुँ ओ बहुत धीरे धीरे माटी से घड़ा बना रहल छले कोनो जल्दबाजी नहि छल
ई बहुत सुन्दर उदाहरण अछि जे कुम्हार आ धैर्य जाइ त घरा बिगड़ि जायत कतेको सुन्दर चीज समय आ धैर्य दोनो को माँग करैत छथि
ह्म बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे प्राकृतिक सेहो धैर्य सिखाबैत अछि
बिल्कुल नदी धीरे धीरे बहैत अछि छी मुदा अन्त में पेग पेग चट्टान के सेहो काटि दैत अछि गति से बेसी निरन्तरता महत्वपूर्ण होइत अछि
हूँ बिल्कुल आजुक युवा पीढ़ी में अधेरख किएक बढ़ि रहल छै
हमरा विचार से एकर मुख्य कारण तत्काल परिणामक आदत अछि मोबाइल इंटरनेट आ तकनीकी सब किछु तुरन्त उपलब्ध करा दैत अछि एहि कारण जीवनकक प्राकृतिक गति स्वीकार करब कठिन रहल अछि
बिल्कुल कहली एक छात्र कहैत छल जे हम बहुत पढ़ै छि मलब नम्बर अपेक्षाक के अनुसार नही आबै चा छि
ई स्थिति बहुत बिल्कुल बिल्कुल ई स्थिति बहुत विद्यार्थीक के जीवन मे आबैत अछि मुदा जे ओ नियमित अभ्यास आओर राखी रखत ते एक दिन आवश्य सुधार होयत एक बेरक असफलता भविष्य तय नहि करैत छथि
ह बिल्कुल मतलब एक परीक्षा सम्पूर्ण जीवनक निर्णय नहि होइत
बिल्कुल जीवन मे परीक्षा बहुत आबैत रहैत अछि असली बात ई अछि जे हम हार मानैत छि के सिखी आघा बढ़त छी
हमरा लगैत अछि जे धैर्य सम्बन्ध निभाबैमे सेहो बहुत आवश्यक अछि
निसन्देह प्रत्येक संबन्ध मतभेद होइत अछि जे दोनो पक्ष धैर्य से एक दूसरा के बात सुनितिश से सम्मान मजबूत बनैत अछि
बिल्कुल आइ काल लोक छोट बात पर संबन्ध तोड़ दय छै
कारण लोक निर्णय जल्दी लैत छथि मुदा समझबाक प्रयास कम करैत छथि धैर्य संवादक अवसर दैत अछि
बिल्कुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे दादाजी कहैत छलै र्रोद मे निर्णय नहि ले
ई जीवनक अमूल्य शिक्षा छै क्रोध शैक्षणिकी होइत अछि मुदा ओकर प्रभाव बहुत दूर धरि रहि सकैत अछि
ह मतलब धैर्य भावनाक नियन्त्रण सेहो सिखबैत अछि
बिलकुल बिलकुल धैर्यवान शक्ति परिस्थिति बदल आहिने स्वयं के नियत्रण सीखी लेैत छथि
हँ बिलकुल धैर्यवान व्यक्ति परिस्थिति बदलेसँ पहिने स्वयं के नियंत्रित करे सीख ले छै
मतलब शुरुआती कठिनाइ सामान्य बात छै
हँ बिल्कुल जे व्यवसाय कठिन समयमे टिकि जाइ छथि ओहि बादमे सफलता देखैत छथिन
किसान व्यापारी शिक्षक डॉक्टर सबके धैर्य चाही
हँ सही कले वास्तवमे एहन कोनो क्षेत्र नहि जतेक धरके आवश्यकता नहि हो
काली हमाँ के डाक्तरक हस्ताचार सुनल ओ कहैत छलाह जे मरीजक इलाज केवल दवाइ से नहि बल्कि धैर्य आ भरोसा से सेहो होइत छै
हँ ई बिलकुल सतता छै डॉक्टर धढेरसँ मजिक बद सुनत छथिषति तखन से इलाज सम्भव होइत छै
हमरा बुझाइत अछि जे माता पिता लेल सेहो धैर्य बहुत आवश्यक अछि
हूं अवश्य बच्चा धीरे धीरे सिखै छथि बार बार प्रेमसँ समझनाय पालन पोषण महत्वपूर्ण भाग अछी
कतको अभिभावक तुरन्त परिणाम साहैत छथि
हँ मुदा बच्चा मशीन नहि छथि हुनका समय प्रेरणा आ धैर्य अछि ऐ चाही
आत्मविश्वास आ धैर्य मे की सम्बन्ध अछि
बहुत गहरा सम्बन्ध अछि जकरा अपन मेहनतपर विश्वास होइत अछि ओ धैर्यसँ रखि सकैत अछी आ जकरा धैर्य होयत अछी ओकर आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होई जाइत अछि हेलो